हेलो।
हेलो।
हूॅं हूॅं जा रहल छौ अबाज? आबाज जाइ छौ ने?
हँ।
हूॅं घुटना के दर्द सब ठीक छौ कि नै छौ?
नै छै दर्द करै छै खूब।
ओ सटै बला जे लगबै रहियै से राहत होइ रहौ कि?
बत कि छो ख तरथ ल।
ओ। गैस के की स्थिति बुझा रहल छौ? उं।
वेएस तऽ कम नहिये छै।
तऽ परसू तक चलि जेतौ ने परसू छै ने समय भरब।
ह त कही।
हँ काल्हि तक परसू आबियेए जेतौ आइ अठारह तारीक भेए गेलै ने।
हँ।
इहो की सब कहै रहौ नै देलकौ सुतैले एको बेड।
ह भ त देखै नहि उइठ के बैस रहै। कुर्सी पर नीचा चैल गेलै ओ अथी के तुलसी के। अगरबत्ती गारै बला लेए अनलकै। पाइन जे पड़ै से हुलकै ओकरा नीक लागै।
कखैन दुपहर मे?
हू तोड़ तोड़ तोड़ त जाय क गीत। एना करत पयर हो जेतै नहि क्वानटट जेतै तैयो जा देतै।
भोरमे बारिश भेलै काफी।
ओ भल देखी र र। भ रह छओ साढ़े छओ साोड़े कने।
त बाद फेर फर आठ नओ बजे पड़ले। फेर बढ़लइ
तऽ फोन पर शुरूमे बात करलकौ रहऽ बीक जखन नहि एलौ रहऽ।
ह कहन की ती क क की। किछो नहि बाजै रह एक राजा दके रहे ए क द ककबो कहली अबो ने कह भक चुड़ चुड़ क देबो
कोन को
ह ख चूप चूप क त आबो ने तऽ बाबा बाबा नहि छै दीदी नहि छै कहलियै दीदी नहि उठलो ये बाबा
मतलब लए जेबो
हँ पानि पड़े छ ओ खूब तखन पानि पड़े रहे जतो के पानिद उल
ह ह बात गोस्सामे त कह चूर चूर
हँ फप खू जोर से धोपै दू तीन बेर धोपलै नू जे तऽ कह फप चु चूड़ क देबो बाबा
सब अलै कखइ
तबका दिलकोर फोन तऽ सम्भव ईी उठले बाहर लक सोहर लक निपलक बर्तन सम
हूँ
दस रुपआ करीब
काइल की कहली रहे ननू भैया स गप करै रह
ह हमे वएह अथी करै रहियै रोटी बनबे रहियै त फोन एले तै सम्भवी- ओकर सी दुनिया हेतैनो र पीछो तऽ ही हेतै अब छै ओआके दए देलकै मोबाइल
हँ
यो अपन खु चचा चॉकलेट लेबै ते बना देलकै अथी सब पढ़ा देलकै
अच्छा एबी सीडीसँ
ह ह ता चॉोकलेट लेबह ये तऽ हँ कटा लेबही चारि टा
गप करे छै बढ़ियां सब त तख देख राहुल सब गप करल कटोरी देखबे लागलै ओ दूटा आम देखबे रे से एन के नोचि ले मोबाइल के खोखरि ले जे हमरा दए देिय आम
हँ ह परसू मे एकटा वीडियो देखबे रियए तऽ चट जा के स्क्रीन मे क ख्यल
होइ छै जे दए देत बस ओ की करलकै दू दे चिल देर की करेक खोखरि ले मोबाइलके बन्द भए गेल
ओ
जे ने दे ने बाटी आनि क देखा देलकै दौड़के
बच्चा तऽ बच्चे छै।
हूँ बहुत दिमाग के तेज छै।
तखन जब बाटी गिर गेले रहे कुर्सी परस जे ते आँखि मुनि लेलकै
हूँ
मतलब आब कभी कभी रुसै छै तऽ अइख मुइन लै छै
आँखि मोनि लै छै तखन जे कहिै जे बदमाशी करे खूब उतरि जाय हमरा डर हुए गिर जेते
कहिये कि गे सम्भव य आ ने ग करची लए क बस तुरंत लोग चलि आबय शत भए जाय आँखि मन के सुत लबे फेर ओहिना बदमाश
ह हँ ह
ह प पलन राकीदि म मरे हलात ग गेल म खेब ुकटुक तब आधा टा देलकै काटि के धोइ क- पिताजी ओते बैसा देलकै नीचों वएह होल के सोच के मच्छर कहि मच्छरन के पानि पड़ले खेलक बैसक को वीडियो बनबे लागल भर के ओकरा घुम लेलेलकै ते काटे छै तब ओकरा खूब पानि से पयर सब धोल
ह घरमे की बुझले जे बूबू लए क आयल बाबा
हँ ओ फूल लए के गेले तऽ कह छै बौ तऽ काल्हि देखलकै रहे ओ ओरा सुधी ने लत एक बेर ल कऽ एलै तऽ कहलकै आरू लए लिअ आधा किलो कहलियै लए लिअ सए टकामे दै छै से न गाछी खेबै कह ठीके छै फेरो तऽ उजलै देखल कै रह तैपर आ ल ब छ आइयो आखाय तो छै ोरी हँ र आ भोर तऽ खेलतटा रहटोरी मे रह ओला त खराब नहिर तू बे खत सम्भव
ओ ह
पररू कररू के लए ग ल
तऽ मज खाय भ कं बुझ
आ का तऽ ती ब प्पाीतारलकीलै
ह
क खे देमे खोट न छै त पातर पथर दे तकर बाद हम कहल दियौ बच्चा पेट खराब भएत के केरा मारलकै हमरा
आँ
तू नहि देखली रहै तो आति क दू तीन बजे देखी रहै छो पूे ई धौनो पर एहन ए मुठी क मुह क हम द र देखल चै एतनी तारे बात कहलियै जे नहि जिय बच्चा छैरामानदार अच्छा बस मुख कह छै। क फ अध भू मुका मारल कै की त
लासटमे दलके ओकरा खै छीिय
हू ओककर रस के सग भी खलको रह
त रस भात सानि खेलकै कि रसवला क्ो खेलकै तऽ फेर आइयटा तू बेर खेलत करत खत समझ
ओ दात के बीच से एक त कनि झड़ के न गेलै
मी चॉकलेट नहि चॉकलेट बहुत खराब होइ छै तँ जो बेसी काल करी ने त तो सब खराब भए जाइ छै चकलेट सब भ
अभी तो बच्चा छै मन तो नहि त
ह चॉकलेट खतरना चीज छ चकलेट सब बमारी छिय बिसकुट चकलट सब न च
चपलेट से त बिस्कुट से च पेट खराब होय छै चपलेट से दांते खराब भय जाय छै। बेकार भए जाइ छै।
ह आ आटा सलल रहो प ने
नहि नहि बोलंगे
ह
रहबे करै भात कनिटा
ह
क लू त अपन
दूध कपौड़ त लि
हू
ठीक
एकर दू फैमी के ल दही के पौड़े छियै नेथी के
नहि त उ जर न रहै घर घर जर
ह आर दिन म तक दइ स बिछ बाद दइ
ओ कईलकावला
ह आने पखी छै बे कर दही आ दूध
कीकटीर रखल रह खेलौ की हेतै।
अथी उ अथी काल्हि खन ओ अन्हारे आते सवेरे तखने खीर बनेलकैे
तऽ खुआकऽ खुआकेऽ तब एै साते आठके दिन अधे कीर ओप दे दे कलक हम ओ तऽ बड़ नीक लागत छै। जा त भ तीर ओ खीर पठइ मछली खीर पठा देलकै तऽ ओ मछ भर के खीर मछली सब थोड़े लोको खाइ छै दुध में अच्छा बहुत लोक कहै छै दूध माछ दूध बहुत- एक साथ नै खौ मछली तऽ कोनो तऽ खेती राखेय? खराब बला राखले छै। दधो देलकै। हँ ओ कृष्णे फेकलकै या रैतमे दुधे -दुधो एक। ओही मे छेल्ला चाय बनेने एते सुन्दर-
हूँ हूँ।
हमरा तऽ कैल पेड़ा बनैलकै तऽ अपना परसुए। खेए
कथि?
पेड़ा बनबै छै।
पेड़ा
पैड़ा बनबै छै चिनी नै दै छै। आइयो तो हुँ स्वाद मे खराब लगै छै।
ओ हम सबके कह देली ट्राइ करै।
राखले छै सुतले रहे छै बेर उठे छै याद नै रहे। आइयो पठा देलके ।
ओ ओ तऽ पीहुू दिनमे नै सुतल रहै एको बेर ने तैँ साँझमे ओ सुतलै रहै?
नै रे पंटा नहेब-सोनेब। बर्तन सब मैज के पूजा केए के फोन करैत रहे पेड़ा। गेलेै तऽ ओहि चक्कर सुतले फेर उठ गेलै। तऽ ओ काल्पन दतै कहलियै सब किछ केए देबै बौआ हाथ कऽ।
ओपे कंसूटल रहै।
हुआ हँ। पहुँच जाइ छै बदलै छी फेर ओ अपन चैल जाय छै। तंग करतै। ओहि जगह निचा सुतबै। फेर
हँ। तऽ फेर ओकरा तऽ हम तऽ उठाइये देलियै आब छाली कनी-
हँ तकर बाद सांझ के सुततै। उठा देबै तकरबाद नैहे सुतते। ओतेक मम्मी कतेक के पास सुततै।
ओ समरी सुूता गेल रहै कीै ओकरा की।
यौ करतै जाय छी पप्पा तऽ आते हेतेै खेए कऽ फेर बर्तन धोतै के? एगो बर्तन- तकर र उदल फेर उहे नै करैल काया।
हॅं अनंत जी कका काइल्हो सके नोत देने रहथि।
हँ ओकरे टा ओकरा से वेए- वेएह बियाह-दान करा सब हो छै सब सब
चौक मे प्रेम भेए गेलै।
हॅं त वेएह देलकै धीयो- पुतो के